हेलो
आवाज आ रहल छैय
हाॅं हाॅं हाॅं हाॅं हमरा के तऽ आवाज आ रहल छैय अहाँ बताब कहु कैसन हाल चाल छैय
ठीक हइ अहाँ कही बाहर निकलल छीयैय की
हाँ हमरा आर के तनिसँ बाहर काम रहल रहे से तनी निकलल रहिये आ सब्जियों उ जी लेब ल तऽ करके अब घर जा रहले छिए
नैय नैय नीक काज भेलैय साग सब्जी तो चहबे करियै घर दुआर में बाल बच्चा ला परिवार लऽ तऽ चाहबे करियैए ओकरा बिना तो खाने नैय बनतै हाॅं
य अब अहाँ बताऊ अभी तऽ अहाँ हमरा आरके ये फूलगोबी रहलैय तऽ वही एगो एकटा फूलगोभी ले लेलियए कल तऽ हमरा आर के जायके छैय तनी बाहर तो सोचलियै कि की लेके सराबैय लए फ्रिजमें रख रखब त खाली एगो एकटा फूल गोभी लेके आ अही रात के बना लेब कल
पर्यटक जगह पर जाय के विचार छै की घूमे फिरे के जगह पे।
हँ हमरा आर घर तनी मौसीर बेटी सब आयल छैय ना तो वही सबके घूमे फिरे लए तनी राजगीर किर ब्रिज ग्लास ब्रिज जे बनल छै ने वहाॅं वे वहाँ ले
तॅं की नीक विचार छै अहाँ के त बड़ी नीक विचार छैय आओर एखन तो बाल बुतरू सभके भी छुट्टी उट्टी हो गेल छैय न
हाॅं गर्मी छुट्टी छैय
अ नीक बात है बच्चा सब भी घूर फिर लेते जाक के उधर राजगीर तो हम जहाँ तक जनैय छियैय अ भोलेनाथके जगह हइ भोलेनाथ के स्थान हइ न
हाॅं भोले नाथ के स स्थान छैय और वहाँ पर कुण्ड छैय गरम पानी र कुण्ड छै जकरा मे नहाय से चर्म रोग क कहावत छै कि ओर मे नहाबे से शरीर एक सारा चर्म रोग दूर हो जाइ छै आउ पानी हँ आर पानी अर इतना गरम छै कि मने लगै छै ने कि घूसे से एकदम जल जीतै वैसन वैसन हर गरम छै हँ
एहन पानी मे यहन शक्त। देखलियै एहन शक्ति होइ छै। पानी मे जे चरम रोग खतम कर देते
अब चमत कह ह ह चमकार कहुँ चाहे कहावत कहू विश्वास कहू चाहे कहावत कहू लेकिन अ एहि कहावत मतलब एहि सभ कर विश्वास छै कि नहि ओ आओर कुंड मे नहाबै से। चर मे रोग दूर हो जाय छै शरीर के थकान दूर हो जाई छै। वही सभ कहल रहे। कि नहि दीदी तनि चलू लेके हमरा आरके तनि आ गरम कूडा स्नान करा देउ।
नहि नहि न क आज निकाज भाई तऽ हँ क।
सभ बच्चा बुतरु सभ अंसा जाइत छै तऽ चलू।
ह नहि अहाँ जाई छियै ने राजगीर जे जाय छियै तऽ ओ राजगी। गर से ही आ ई ई जे। सफारी जे होई छै जंगल सफारी ओ वाल्मीकि नगर एगो जगह छै। उमहर उम्हर पड़े छै पश्चिमी चम्पारण मे क पूर्वी चंम्पारण नहि। पश्चिमी चम्पारण पड़ै छै त पश्चिमी चम्पारण मे ने जेत वाल्मीकि नगर हई वहाँ। ई अहाँकेँ सफारी जंगल सेफारी भी बड़ नीक करबै छै। आ मने बहुत तरीका के जानवर जेना जंगल सपारी लाब। गाड़ी करके बाल बुतरु साथ अहाँ जेबे ने ते देखबे कऽ बहुत। बहुत सारा रंगग के जानवर दिखई छै आ बड भारी वहाँ पर बराज भी है। वहाँ ह बर भारी वहाँ बराज आब। वाल्मीकि नगर के नाम जे पड़लकै न। जे ई पर्यटक स्थान बनल रहै वाल्मीकि नगर तऽ एकरो। अपना सभके धर्म से जुड़ल ई पर्यटक स्थान है वाल्मीकि जी। के अहाँ नाम सुन लेबक कखनियो रामायण उमायन जेना बचै छियै तऽ जनै छियै ने जे बाल मे।
ह रामायण तो वाल्मीकि जी बाजै छै।
वाल्मीकि जी के लिखल रामायण अहाँ बचले होबै कभी पढ़ले होबै ह तब ओ जे बाल्मीकि जे रहलथिन ने ऋषि से इ हे इ। इहे जंगल मे बैठ के रामायण के रचे मने रचना कले रहथि। थिन जेकरा वजह से ओकरा बाल्मीकि कि नगर कहल जाइ छै अखन के समय मे आ पर्यटक स स्थान भी बनि गेलै कि कि वाल्मीकि जी के जेहन। ऋषि मुनि वहा पर जब रहल छथिन रामायण। सिखले छथिन आ लोग लोग तऽ धर्मो से लोग जोड़ कऽ देखै छै। आ एना तऽ पर्यटक बाद निक जगह छैय जेबे करै छी राजगीर न
हँ तऽ हँ जरूर जरूर जरूर दीदी। आ हमरा आरके ई जानकारी दे के। अ निक काज कहिल। क हमरा आरके बता देलकू बता देलहु आब हम जरूर जायब वहाँ तक।
हँ आ कहलियै हेअछि जे सुनलियै आय जे अहाँ कार्यमे काम करैत छियैक
हँ अहाँके काज भेटल छैय
काज काज तऽ भेटायल छै लेकिन एखन ई हमर काज। पूरा नहि होल छै कभी तऽ। कभी तो रिकॉर्डिंगे के दिक्कत अबैत छै तऽ कभी कुछ के दिक्कत अबैत छै तऽ सभ।
आ हँ हँ ई बात। हाँ के बात सही छै कि हमरा आरो के एगो काज भेटा एल छै। ॉर्डिंग वला शेरमे ई। प्रॉब्लम हमरा आ साथ साथ बहुत लोक लोगन के छै। मने वाहरो के बहुत परेशानी के सामना करे के पड़े छै। अ कभी सबमिट। तना होबै छै तऽ कभी ओकरा आरमे दिक्कत आबै छै कि कॉल। प्रोसेसमे रहि जाइ छै तऽ कभी डिस्कनेक्टेड नहि होबै छै।
नहि। अहााँ से कहलियै या कि अहाँ जब तनिका समय उमय निकलते। घूम घूर उर के जब अबै अहाँ ने पर्यटक जगह सब देख देख के अबै। ते एक बार ने जेरा य पर बात करतििये यहाँ। कार्य के जे अबसर हतिन चाहे जे। पोस्ट पर बैठल छथिन तिनका सबसँ एक बार पुछतिियै ने अ। तऽ हमसभके काज करयमे तनिका।
सुविधा हो जाइ हँ ई बात। तो नीक छियै अहाँ हमरा आर के भी दिमाग में ई बात। टाावल छै लेकिन हमरा हम हम सोचलियै कि तनी घूमि फिरके आइ। के फिर इतमीना से ई पर तनि ब। ू कर के हँ काम के शुरू करल जायत
हँ आ अहाँ एबै ने घूम। के जब उधर से पर्यटक जे जा रहल छियै तऽ एक। दू हई और सखी सब हमर छथिन बहिन उहिन सखी सब त। से सब चीज कहै छथिन जे कार्य मे तनिका हमरो। जोड़ााय दहू कि दू पैसा आतै दू पैसा कार्य मे काज होतै।
आमदनी तऽ होबै छै।
हँ एना तऽ बड़ा नीक काम छै एना तऽ बड़ा। निक काम छै ऑर मानु अह केर छि। अहके सब जानकारी होत तऽ अहाँ सबके तन बता देबै। फोन पर हम ले लेबै अहाँके तऽ अहाँ सबके तनिका। कार्य समझा देबै ई सबके कि केना केना करे के है सब।
न नहि जरूर जरूर समझा देब हम। हमरा आरके आओर बहुत खुशी होइ।
उएह तऽ कहलियै अहाँ जेबै ज। कले कभिन्ुसारे निकले के है की अहाँके।
हँ चार बजे पाँच बजे ट्रेन छै तो तनी हमरा आर घर से स्टेशन दूर। छै तऽ तनी भिनसारे निकल निकलेके पड़े।
हँ तऽ भिनसरे निकलबै तऽ कछु नय होते ने तऽ रस ता ला कुछ बना के बाल बुतरू ला तनखाह तऽ न रख ले भै कोइ सूखा खाना पीना कि प ओ मिलत तैर बर बाजार के खाना से बच्चा सबके तबियत उबियत भी बिगड़ जाइ छै
हँ न तऽ बहुत धूपो छै बहुत धूप छै वहि सेच पुछले रहियै कि नइ तनि सत्तू हर भरके लिट्टी उट्टी बनााके आन तऽ परोठा उरोठा बनाके सत्तू भरिके आओर अचार उचार संगे ख लियल जाय ताकि रास्ता बाट के बाद छै भइर दिन लग जाइ ट्रेनमे तऽ तनि कुछो तऽ पेटमे जाइ
आ जेना पर्यटक के जगह पर बच्चा सब घूमे जाय छै तऽ स्वस्थ रह ते तभीे ने जड़ सा घूम घूम घाम के देख छै कि कहाँ है नइ तऽ अहाँ लैयो जेबै
हँ हँ सही बात छै ने तऽ बीमार उमार पड़ जाय छै ओर एगो परेशानी हो जा
जी ह तू ने अहाँ कर लिऔ कुछ खाय पिय के बनाय लिओ बच्चा सबके आ नीके से ले के जइयौ गर्मी
बहुत गर्मी छै दीदी हँ एकदम मने दे चिलमिल आज तऽ तनी तनीका जादे ही गर्मी छिलै हर दिन तऽ अऐसन गर्मी कि माथा एकदम दर्द करै रहले हन
ह नइ नइ बहुत गर्मी पड़ै छै की कहबै अहाँ देखियऔ ने जेना जे पर्यटक विभाग उभाग जे ठीक है इ अच्छा है नीक बात है कि हम सब घूमे जाय छीये लेकिन ई जे बना रहल छै ने एहिमे अहाँ सुनबै कतेक पेड़ क काट दै छैय कतेक चीज काट दै छै तऽ पर्यावरण पर भी तऽ असर
असर पड़ल छै ह ई सब ई बात एकदम सही अ अहाँ के है छै कि मने पेड़ पौधा जे पर्यटन के विस तारा रोड के विस्तार करे के खातिर सरकार पेड़ पौधा काट कटै छै ने ओ बड़ा दिक्कत वाला बात छै ओकरा ये चलते इतना गर्मी बढ़ैत छै
हँ ई तऽ नीक छै मने पर्यटक के जे बढ़ावा दे रहल छै गवर्मेंट ई तऽ बड़ी नीक बात छै लेकिन ओ ओहि मे की है न कि ओहिमे जे पेड़ उड़ कटे छै जे जेना तन के बढ़ोतरी करेेला तऽ तेना पेड़ कटे छै ने तेना दू चार गो पेड़ लगाइयो दे तिय हल हम कहे छियै जे पीपरे हल के लगा देतियै एनाज
अहाँके तनि हम अहाँके हम तनि देरीमे गप करी
ठीक ठीक ठीक हँ हँ हँ ठीक छी चलू हँ ठीक छी चलू ठीक ठीक